हँ की हाल समाचार, खुश रहू, की हाल समाचार। अपनो मस्त छैय, चइल रहल छैय, अहाँ सबके। किछु नहि अखने खा पी क पड़ल छी बे छेन पर सुबह दुफहरियै।
के
हँ भोजन भात भऽ गेलै दुपहरिया के समय छैय न। अहि की कहू अहाॅ के एते दुपहर छैय के एते धूप रौदा अएछ अहाँ के जे देह जैल जायत।
अऽ, एतऽ तऽ मौसम एक नम्बर एखन अछि, की कहू, अहाँके मन हमर गदगद भऽ गेले एखन मौसम देख।
लाइन ओइठमा तते काटि दै छिय, तत लाइन काइट दै छैय अहाँके एक हबियन लऽ के हाथ दुखा जाइया।
ओहो, नहि तऽ एकटा-एकटा पंखा राखू, हाथमे पंखा अपन होक
हँ, बी एनेसँ बी एनेसँ होकै छी, बी एने कऽ कऽ कऽ लाइट तते काटि दै छैय, अहाँके तते काटि दै छैय, एहि सभके कारण
और बौआसँ बौआसँ कता ये अखन, आ गेलै की स्कुलसँ।
हँ, इसकुल से आयल आगनबाड़ी से एयला दुनू बहीन आब
आङगनबाड़ी मे आइ
आय आंगनबाड़ी में एकरा सबके की खुएलके नै खुआबे छैय सबटा तऽ उ सब राइख
हँ, आइ काल्हि तऽ आइ काल्हि तऽ अहाँ जानै छियै की इकरा कीन देतै। की बच्चा सब के अपने में घर लऽ के चल जाय छैय सब।
थाड़ी लऽ क जाइया एकटा आ गिलास लऽ कऽ। जाइय अपन जे करै। आई-आई चलि जेतै अगला साल अथी मे एक एक क्लासमे चलि जेतै तब अगला साल इसकुलमे जेतै।
एक कक्षा एकमे चलि जेथिन तऽ बड्ड नीक, मतलब पैघ भऽ भऽ गेलखिन बच्चासभ।
सएह छलै सब्जी, आइ हमरा छल एक रति माख मखान छलै। मखान राखल छलए तऽ ओ मखान शु सोचलियै आएल कीड़ा तीड़ा नहि लागि जाय ताहि दुआरे ओ मखान के भुज लेलहुं राइत।
एक नम्बर सब, एक नम्बर सब्जी अएछ मखान। खान के आ मखान के खीर की कहू बहिन अहाँके हम मखान के जे खीर ऐछ नऽ आह।
बड नीक बड नीक आ
एकदम मन मोह-मोह हो जाइ हमर।
मखानके की कहै छैय, अहाँके सब्जी बनेलहुँ तऽ मखान बुझायल कमे। त आब की करिये ओ आलू मे के मखान प झोर में देला आओर ओ मखान कम जेना लागल तहन फेर कुम्हरौरी छलए ओकरा फेर बुजलहुँ कुम्हरौरीके हँ।
दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजामे फेर कोजागरा मे फेर बैठत मखान। आब तऽ दुनू गुच्ची के लऽ के जाएब। नै नै हमर एखन कोजगड़ा तऽ एखन टाइम हऽ एखन। हँ हँ कम से कम एखन हमर। कम सँ कम पाँच-पाँच साल लागैतक। हँ हँ पाँच साल बाद अखन। अखन-अखन पहिले हमर एकटा बड़का भैयारी छथिन।
तिनकर कोजगरा करबनि, अच्छा, आमस पहिले कोजगरे। कलबा।
नहि, पहिले कोइ झगड़ा नहि पहिले बििया ह। ते तकर बाद, हँ, अखन बिियाह बाकी अछि हमर बड़का भैयारीकेँ, के बिियाह बाकी है।
तऽ की कहे छै, एक बोरा मख मखान माखन छै।
कोनो बात नहि अहाँके ल एक ब कि दू बो लेब आब बाजू।
तऽ ओ कुम्हरौरी आ मखान के सब्जी।
पर मखान एक भ ल की करब, अहाँ ओतऽ तऽ फेर फेरो ओहिमे।
छँटि जायत, कीड़ा लागि जायत ने हँ, ई बात तऽ अहाँ सी कहलियै अहाँ एक-एक किलो महिीना दत।
कोनो बात नै ल लेब अहाँ हम हमरे पोख हमर पोखरी मे अछि। गाम मे अत पोखरी अछि ओमे मखान होइया ओइमे। हँ हँ हँ बस एकदम।
हुं आ। भए जाइ छै जकरा होइ छै तकरा हमरा सबके त किछ नै। तेहेन देह ल लती तती तेहेन रौदा।
त ज घर लेलियैया अहाँ दरभंगा मे कहिआ अछि गिरिह परवेश।
सुनिते रहबै अहाँ सब एनाहिते लोक उड़ा दै छै हं घर। तने लेलौंहें भाड़ा मे क रहै छी। घर तर लेबै तहन क तहन। किछ नै उं भाड़ा मे रहै छी की कहू बर अखन आइ। कैल छै बनि जाएत गाम में त बनेने। छी घर मे गाम मे नै रहिक देखियौ केहन छै जे।
सब पढ़ाइ लिखाइ ल ने कोनो बात नै बुच्ची सबके एखन पढ़ाइ लिखाई मे मायने।
हँअं छैहे की चलि जाएत तेकर बाद स ओहो सब। बाहर चलि जाएत तहन गामे मे रहब अखन छी अकरे सभ ल। छात छन इहेवला बात सब ऐ।
हमत हम त सुनै छी एकटा गप। जानै छियै अहाँ एकटा गप की सुनै छी हम सुनै छी। आइ कालि के जे बाल बु बुतरु सब अछि की कहु अहाँ। के हम बहिन बाजू एकटा हमर घर के बगल मे एकटा लोग छथिन। हुनकर नाम नै लेब एखन हम हुनकर हुन। आ हुनकर बेटा के एखन ने की कहै छै ओकरा उं। की कहै छै मानू आब आब उहुं देखासु दे नै नै नै नै देखा सुनी सभ भ। भ गेल अछि, अंगुठी तंगुठी सब पहिरा देलखिन एक दोसराके आ तकर बाद ल लड़का कहै छै हमरा आब नै बिआह करके।
जा भाइ देखियौ त ई कते अन्याय वला बात छै कते अन्याय ब ह नै नै नै। एना नै करक चाही देखि सुनिक। कुनू लड़की के एना कर चाही बताओ बेटी के लोके। कतेक सोचि समझि कऽ अथी कराबै छै। हँ नहि ई
काल्हिके कलयुग जे अछि ने की कही बहिन आइ आइ काल्हिके।
माय बाप सब नै समझै छथि सब समझाइ सब की एहने छथिन?
आब ई की अछि, देखिऔ हमर जे घर के बगलमे जे छै, हुन हुनकर लग कनी पाइ-ताइके ई अछि, ठीक? तऽ ओ से की कहै छथिन अखन कि हम अखन ने अ हमरा एहिसँ नीक लड़की चाही हमरा।
नीक लड़की चाही, ई तऽ तहन अहाँकेँ से जहन अहाँके फोटो आएल अहाँ देखलियै एक आदमी ई तहन अहाँकेँ नहि स्- समझ मे आएल, आब अहाँ सबटा चीज ए अंगूठी-तंगूठी एक दूसरे के पहिरा लेलियै तहन अहाँ के याद आबैए जे नहि ई नहि होबक चाही, ई त बहुत गलत बात अछि। एना नहि करक चाही। कोनो लड़की के एना केनाइ कतेक बेज्जती वला बात
आब उएह उएह उएह बात ने, देखियौ आब की आब की कहिऔ। आइ-काल्हिके जे बाल बुतरुसभ अछि ने बहिन, आइ काल्हि ई सब देख कऽ तऽ हमर रूह कांपि जाइए।
नहि नहि नहि नहि ई तऽ गलत ई तऽ एकदम्मे गलत बात छै।
ह्म ह्म, आब देखिऔ आब तऽ हमरो एक उम्म हमर एक तऽ उम्म बड़का भैआरी छथिन, हुनका लए एखन ताकल जाइए लड़की। हँ हँ, कनिआँ ताकल जाइए आब देखिऔ जखन लिखल हेतै। तकर बाद हमर छोटके बहिने छथिन।
हँ सभके बिआह दान भऽ जाय ताहिके बाद हँ, गंगा स्नान कऽ लै जाइ जाएब।
हँ, हम जाइत छी हम हम आइए रातिमे निकलैत छी। कि कनि जाइ छियै आइ रातिमे कनि बनारस, ब- हँ हँ, अहाँके सीखियौ, अहाँ के मालूम यए बनारस जाइ छी हम। म हमर माता श्रीके मालूम अछि हम बनारस जाइ छियै। हमर आ उम्म बहिनके पता यए बनारस जाइ फेर हमर भाायजीके मालूम कि कि बनारस जाइ छियै, पर देखियौ, पर सभके सभ के की कहयके अछि? सभकेँ की कहयके अछि अहाँकेँ, कि कतय जाइ छियै हम? पटना जाइ छियै हम। किएकि ककरहु नहि मालूम छै हम बनारस, हम बनारस जाइ छी हमर एकटा हमर एकटा मित्र छथिन तकरासँ कनि कनिक भेट घाँट करय लए। नहि नहि, भे बियाह तियाह नहि, बस भेंट केक भेंट घाँट लगल करय लए जाइत छी। एकटा हमर, अहाँके हम बतायब कखनो अहाँकेँ फोटो पठायब हम, एकटा ए कोनो एकटा हमरो एकटा कोनो महिला मित्र छथिन तिनका लग जाइ छियै हम कनि देखा-सुनी करय लए।
अच्छा अच्छा, जाउ जाउ जाउ, देखा-सुनी करू। हँ। हँ हँ हँ, नीक काज करैत छी। हँ हँ, हमहूँ सभ तऽ कतेक बेर प्ला सोचोत छियै जे की कहैत छै घूमय लए जाउ। हँ उम्म हाँ आ र आबै छी आबै छी बौआ, कहै छियै दीदीकेँ दीदीकेँ कहि दियौ मम्मी आबै छथि त मम्मी डटतैथ, कहि दिऔन ग जाउ।
बड़की बुची कि करैये?
नहि बड़की बुच्ची के मैम चलि गेलथिन आ छोटकी बुच्ची किछु की बौआ यै की भेल, त मम्मी बौआ के कहियौन गे मम्मी आबे छथि त मम्मी कुटती, मम्मी प्यार करतैथ, जाउ जाउ कहि दियोन गे।
हाँ प्यार
हाँ हाँ हाँ। हाँ ई से नै, हाँ की करबै। अभी हाँ बच्चा, ई बुच्ची सब ना। खाय मे जे हमरा, खुआबै ले जे बैसे छियै लागैत रहैये दिन से राति भ जायत, गाल मे रखने रहत रखने रहत एकदम से हुँ।
खेबही और की।
आब फोन फोन आ टीवी के बिना त लगैये अन्दरो नहि घुसतनि खाना ओहि
आइ काल्हि दूरदर्शन देखा देबही, दूरदर्शन मे दूरदर्शन देखते देखते खेथिन और कियाकि आइ काल्हि के छोट सब बच्चा सबके यैह त आदत छैय और कि।
छैेये कि, बिना ओ चीज के त खेबे नहि करती ल लगतैन कि अन्ने नहि घोटेतनि, ओनाहिते के ओनाहिते मुह मे रखने रहतैथ जे आब घोटथिन आब घोटथिन मगर किया घोटे जेथिन ई सब।
आइ काल्हि हम जानै छियै बहिन, बहिन जानै छियै एकटा गप हम ने आइ काल्हि ने एक दू त एकटा गी गीत सुनै छियै आ आ गीत ए
गाना आबै या अहाँ के गीत आबै या कोन गीत यौ गीत सुन सिखल या।
ह ह एकटा नीक गीत हम मिथिला के गीत- गीत सिखलियैये ओय मे गीत ऐछ हम सुनवेै छी अहाँ के ओय मे छै गोरी कहेबै तू चंन्दा उता तैर उतैर तोरा द देबो दरभंगा संग - संगे सब बिहार
बड़ नीक गीत, पूरा अबैये अहाँ के, आ इ वला गाना या अहां के अहा चोरी भेल चोरी मार माछक छक चोरी।
जाउ पूछ -पूछथिन बौआ के माय त कहबैन चोर ल गेल ल गेल, चोरबा अपने खाएत त आंखि मे नौर ल गेल नी- नीक गीत छैय इ सब।
हाँ नीक गीत। छैय नीक ई सब गाबै छथिन पूरा राग मे लगा, हमरा नै आबैये। की कहू।
के अपन मिथिला के संस
ह से त छैहे गाना त एकदम गा गीत भगवत ती के गीत और भगवान के गीत, भगवान पूजामे कतेक नीक सारा त्यनारायण भगवान पूजा में गाना गायल जाय छै सब आदमी मिल ह सावन मे त महादेव के गीत गावल हां हां अहु मे महादेव के नै अपना सब त छै ने एकदम से, आ जाय छी मंदिर मंन्दिरो अहुं जाय छी से
हँ आय गेल छेलियै हम मंदिर, आय बाबा - बाबा के जल चढ़ेलियैन।
जल चढ़ेलौ, सावनो मे जाय, सावन के उपासो करै छियै?
नै सावन के त उपवास नै करेै छीयै बहिन हम, पर पिछला साल ह ह पि पिछला साल गेल छेलियै हम बाबा नगरिया देवघर, बाबा के जल चढ़बेै ले
हम सुनने रहौं जे गेल रहौं, हूँ बड़
किलोमीटर के पद यात्रा छलै हमर आय ओय मे बाबा के सुल्तानगंज से जल ल के बाबा के जल चढ़ेलियैन।
हं से त छहिये बोलबम जे ल के जाय -जाय छै, कतेक समय मे एकदम रुकै नै छै। हं से त बड़ नीक हम ह हम त गेल रहौं ट्रेन स, ट्रेन स गेल मगर ए एतेक नीक लागल आ एक कोनो ज्यादा नै छै आ फेर मोन ऐछ जाए के बड़ नीक लागल इएह बाप रे बाप मगर लाइन बड़ रहत इ बड़ लाइन
ठीक अछि ते जन्मदिन आबै या छोटकी बुच्ची के
छोटकी के एक बड़की के हं बड़की के के बड़की के हँ बड़की की के छैय ओकरे, की सब करत समझ मे नै आबै रहल अछि की करू नै करू देखियौ आब जेना जे होय छै, कि करी हं मामा सब छथिन ने बौची सबके उएह सब कहलखिने, दुनू-दु टा मामा के एलैने त सैलरी त कहलखिन हैं हमही सबटा की करब त हम कहलियै ठीक छै हमरा